हेलो
हँ
हँ गोर लगै छी चाची
खूब सोहागवती रहूँ पुत्रवती रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हमहुँ ठीक छी
ह भऽ गेलै पूजा पाठ आ तऽ बृहस् पछ
हँ हँ आइ तऽ बृहस्पेत छलए भऽ गेल
अच्छा हँ हमूँ व्रत तऽ आब नहि करै छी लेकिन कथा पढ़ै छी बृहस्पति दिनक नियम निष्ठा जे करबाक चाही अपना सबके नहि होइ छै
हँ हँ हँ हँ भगवानके सूर्योदयसँ पहिले पूजा कऽ ली
हँ सेसभ छै तऽ सेसभ अपन नियम निष्ठा हँ कहैत छै जे सुइया धागा नहि छुबही सर्फ साबुन नहि छुबही
हँ हँ
गोबर ने छुबी जे सब देने छै कथा में से सब करै छी लेकिन व्रत नहि करै छी आ काल्हि हमरा व्रतो रहै त सेहो छल अहाँ कोना करै छी पूजा पाठ
भोर सूर्य उदयसँ पहिले अपन पूजा केलहुँ कलश देलहुं कलश मे आमक पल्लव देलहु तकर बाद कलशमे कनिमनका चटा देलहुँ फेर च खना दालि देलहुं गुड़ देलहुं सब चीज दए क विष्णु भगवान के कला समय चेल तकर बाद हुनकर फोटो के पूजा मनक्का विष्णु भगवानके प्रिय चीज होइ छनि
अच्छा से देना बहुत आवश्यक रहै छै
हँ देनाइ जरूरिए रहै छै हुनकर बहुत प्रिय छ बाजार मे कहबै तऽ एकटा डिब्बा मोन्का के देत कनि महग द देय छै लेकिन डिब्बा दय पछी
अच्छा चऽ नीक बात छै इहो चीज बुझि गेल यै इएह छै जे पैघसँ अपन गपशप करैत रही तऽ सभकिछु लोक बुझैत रहैए
हँ छै है की आ तकर बाद अपन भगवानके पूजा कऽ कऽ मोनसँ धूप अगरबत्ती सभचीज देखा कऽ हिनका पीअरे सभटा होइ छनि पियरे रंगग के फूल हँ पियरे रंग के चन्दन
हँ सभकिछु पिियरे अपन करू पूजा पाठ
अपनो वस्त्र पहिरू तऽ पियरे पहिरू हँ फल दियऔन केरा धऽ दियऔन केरा दियऔन आर चना दियन गुड़ दियनि मनका दियऔन ई सब भगवान
अच्छा आ हुनका पीरे पीरे अपन सबकिछु रहबाक
हँ हँ पीरे अपनो वस्त्र ओहि दिनके पीरे पहिरीी
हँ आ कहैत छैिय खेनाइयोमे जे छै से पियरे खेबाक चाही ने यए तऽ लोक पियर खेनाइ केना बनबैत तऽ
किछो बना लियअ ोी ख च ख मे एक रती नीक वाला जे हरे धुआ घर मे तो हरेद मिला सकैत छी
अच्छा से छै अपन ओहिमे दऽ दियौ पर ऊपरसँ
पी आओर भगवान के
हँ अपन पियर खेनाइ लोक अपन खाइया ताहि दुआरे
हँ आ जँ इम्हर भुजिया भुजैत हयब तऽ भुजिया मे तऽ एक र्त हर ऽ लोक दैए दै छै चढ़लेमे लेकिन आब दूध रोटी सब हँ भात सबमे केना लोक देतै तऽ अपन भा सभमे एकरति जे नीक
हँ से अपन मिला दैत छै से बात इहो बड्ड नीक छै जे अपन की कहैत छै ऊपरसँ अपन दऽ दियौ तऽ अपन ई भऽ जाइत छै जे पिअर खेनाइओ भऽ गेल कनि नियमो भऽ जाइत छै सेहो बात
भगवान लोकके काल ध्यानतर हन
हँ एकदम ध्यान तऽ रहत जे जे एहिहिमे नियम सब कहने छै से पालन भेलै ई बात तऽ छै ने हँ ई तऽ बड़ा नीक गप छै
हँ हँ अहाँ तऽ नूनो खाइत हैब
हँ तऽ हमराऽ व्रत नहि करैत छी हँ तऽ हमसभ ओएह आलू भिंडीके तरकारी हँ हँ ओह आलू भिंडी के तरकारी ली कियाकि व्रत प्रात अछि आलू भिंडी के तरकारी आलू करैला के भुज बिियार आ भात बनेलहुँ ह आ गर ले आब कहलियै दालि ले आसकैत भेल तऽ दालि नहि बनेलहु ओते दालि निको नहि लगैले
नहि नहि दालि एतेक नहि नीक होइत छै दालि तऽ अहाँके पुरुष पातके कनि बच्चा सभके रहल तऽ अपन नीक
हँ हँ आ भ छै सबगोटा आर हो तऽ आमे आ बाहर के बटी मे म मतलब एक बाटी दालि अहाँ बनेबै तऽ ओ नहि ओतेक ठीक लगैत रहैत छै बेसी बनत तऽ नीक रहैत छै अपन बनाउ
हँ हँ हमरा तऽ अपना लेल तऽ नहि रहैया एतेक नहि मोन होइया लेकिन लेकिन बच्चासभ लेल तऽ अहाँके बनाबै
हँ से तऽ ठीक कहऽ लियअ बच्चासभके दालि नीक लगै छनि तऽ हुनकासभ लेल तऽ बनबयए पड़ैत हैत ई बात ठीके कुहलै
जँ अँचार दऽ दियौ तऽ एको बेर नहि कहत जे हमरा तरकारी दिअ कि भुजिया दिअ
अच्छा हँ होइ छै छै बच्चा सबके अपन अपन पसन्द होइ छै मोन भाबै छनि जे चीज से अपन खाइ जाइ छथिन से तऽ छै ठीके कऽ लिऽ
करै छै तरकारी सब के कनी सियाने आदमी के नीक लगे
हँ हँ ओहिमे कि भऽ सकय कनि मनि मिरचाइ दऽ दैत हेबै अहाँ ये ताहि दुआरे करबो लागि जाइत हेतनि धियापुताकेँ
करता
लेकिन कनि हरअर तरकारी खयबाक चाही ने जे कनि देहमे तागत होइत छै धियापुताके
नहि खाइ छथिन साग खाइ छथिन साग जे होइया साग खााय छथिन लेकिन अहाँके हँ हँ झोर ब झोर वलाा भूजल ने झोर वला साग खेताह आरिकंछ के जे लोहा द के बनबै छियै से खेता लेकिन ई सब कह जे परो भ दी करैला ई सब नहि खेता मुह के नहि लेता
आ कही नहि छै र मतलब ओ कनी हरियर तरकारी खााय छै तऽ देह मे एकटा कनि तागत होइ छै दही खाउ किछो खाउ लेकिन जे हरियर तरकारी मे तागत छै आ स्वाद छै ओ अहाँके कोनो चीज चीजमे नहि छै हरिियर तरकारी ताहिमे अपन बाड़ीके अपनासभ ओहिठाम तऽ बाड़ियोसँ किछु ने किछु तऽ निकले जाइय अपन बाड़ीके
छैहे की छै ह आइ हमरा बाड़ीके सजमनि नहि नि कलल छलए
भेलै की हमरो बाड़ीमे निकलैए सजमनि अपन हँ
तऽ ओएहे सजमनििक के आलू के आ बच्चा सब लए चारिटा सोयबीन छलहुँ वे धऽ देले ओकरे सब्जी छलहुँ तरकारी बनेने आओ भात
भेलै किी हँ अच्छा
तऽ ओसभ अपन सोयाबीन खेलैत हे हँ आ हमसभ अपन ओ दालि भात आ ओ सजमनि आलूके तरकारी खेलहुँ हेँ ओहिमे सँ हुनका सभके रस आ सोयाबीन दऽ देलियनि हेँ।
हँ की करबै जहन नै खाय जाय छथिन तऽ जएह खेथिन सएह दियौन। धिया पुता सबके आइ काल्हि जे पत्ती नवई छैन सह ने ओहोसभ खाइ छथिन। आ नहि तऽ कहतै हम प त लेब नहि कर
नहि नहि हँ हँ आम खााय छथि आम तऽ जखन मोन--ं त एखन अहाँके बिहाड़ि सभ दिन बहैय बिहाड़ि बहैय तऽ ओहिमे अहाँके आम खसिते छै।
हँ।
बाबूजी अपन गाछीसँ आनि दै छथिन अपन खाइत रहैय ये भरि दिन।
चलू सेत नीक बात छै अपन आम नामजै समय छिय आँख हन तऽ आम खाइ छैथ तऽ ई बहुत नीक बात छै।
हँ हँ।
ओ से छै। तऽ अहाँ अपने नै फलाहार कल। लेलौ एक दुटा आम ताम खा लौतौ।
हम के । फलहार।
आसे केलाऊनासे तै न तैयो कमजोर लग कनी अथि भए जाय छै। ऐना रौदा केहन तेज होइ छै ओहिमे जे किछो फल्हार नै करू तऽ केना मोन लगैत रहै छै। कनि शरबत पी लैतौ कनि। फलहार।
पहिले पी लेलहुँ हें तकर बाद ओ आम खा लेलहुँ हेँ। एखन तऽ अहाँके सभ फलाहारसँ बेसी आम अइ।
एखन तऽ उएह छै आममे कहै छै तागतो होइ छै हँ।
ताहि दुआरे पहिले एक लोटा सरबत पी लेलाऊ है।
बड निक क कयलहुँ हँ हमहूँ रातिमे अहाँके उएह आम केरासभ छलैए उएहसभ फलहार रातिमे केलियै आ दिनमे हमहूँ शरबत। पिने छलहुँ आ माँ कहल। तखिन जे दिनोमे आम खा लिअ एखन तेरासँ आमसभ रहैए हम कहलियनि आ व्रत करब आ तहन दुनू बेर जे फलहार कैये लेब तऽ तहन ई कोन व्रत भेले तऽ ओहि दुआरे हम दिनमे नहि केलहुँ राति कते मे आम के फलहार केलहुँं अपन
हँ तऽ ओहो भेली एको टाइम भेलै तऽ ओहो तऽ ठीके छै।
आ ओकहो एगो एकटा नियम होय छै। नै आब अहाँ व्रत करै छियै तऽ हरदम खैये लगबै फलहारे करबै तऽ ओहो व्रत पूजा नहि ने एना पूरा होइ छै। आ भरि दिन खेनाइयो ठीक बात नहि छै। हँ आब जिनका मजबूर छथिन दबाइ चलै छनि कि मोन तोन खराब छनि तऽ हुनका सभके तऽ नहि किछु कहल जा सकै ओसभ तऽ कनि दूध तूध पी लै छथिन तऽ नीक बात छियै की करथिन से अपन सेहतोके शरीरोके देखथिन से बात
हँ हँ स छै ओना अहाँके उपासमे एतेक अहाँके मीठ चीज नीको नहि लगैत छै ह
नहि सएह देखियौ ने नून वालला चीज जे अहाँ खेबे नूनगर वला ह त ओहि के बाद मोन हयत जे किछो खा ली अथीे खा ली य फले कोनो ला ही केओ अनोौनामे मिठाइ खाइ लए तऽ नहि नीक लागत किछो ने नीक लगैत रहे छै ह हँ बरसाइत जे केने रह तब की कहै छै रसगुल्ला खायके एक रती नहि मोन होइ छले कहै छल आ के खेते रसगुल्ला अनोना रहै छै नहि खायब नहि नीक लगैत रहै छै बडड़ भऽ जाइ छै इहोसभ दिक्कत हँ
जमोन ने मानै छै जे नहि करताै
हँ सेहो छै
जे
आ ई जे कहै छलै हँ आ कथामे कतेक रङ्गके चीजसभ कहने रहैत छै ने जे दान पुण करबाक चाही अहाँके जे छै से जे गरीब छथिन दिनका अगर बेटी कुमार छथिन तऽ हुनकर बिियाह हेतनि तऽ ओहि मदद करबाक चाही सहायता करबाक चाही कते चीज देने छै ने कथा बड नीक छै
कथा बड नीक हँ हँ भूखल आदमी के खाना खुआ दियऔ पियासल के पानि पिया दियऔ
कते चीज सब देने छै एकदम हँ कल कल गड़ा दी ियौ कि एकटा अथिी बना दियौ कुआ उखौड़ा दए दियौ ई कऽ दियौ सभचीज जे छै ने छै रङ्ग बिरङ्गके अपन ओहिमे कहने छै जे सभके मदद करियौ
सभके मदद करलियौ हँ हँ आ सभ जाहि मनोकामना सभ अपन केलक हँ सेहो पूरा अपन कऽ दै छथिन भगवान
आ ई जे एकटा गप्प कहने छियै जे ओ जे कथापर जे ओकर बहिीन बैसल रहै छै रानीके बहीन तऽ ओकर जे दासी अबै छै कहै ल से ओ मतलब ओहिप से नहि उठल जाइ छै ताहि दुआरे ने
हँ बजबाक नहि चाही ने बाजी ने उठी ने ओहि पर से ध्यान भटक अहाँ के किछु भए गेले लेकिन जखन अहाँ बैस गेलहु भगवान लगमे पूजा करऽ लए तऽ अहाँ हुनके पर ध्यान द कऽ हुनके पर सबटा छोड़ दे जऔ
अच्छा मतलब आ एम्हर तें ओ कथामे कहने छै जे ओ कतबो भले ही ओकर मतलब अपने बहिने के दासी आयल छलै लेकिन ओ नहि उठलै नहि किछु बजलै किछु मूड़ियो तक नहि हिलेलकै जे ओहि दुआरे दासी के कन तानसो उठ गेलै जे हमरा मतलब किछो कहलक नहि हम एतेक आवाज देलियै अथी कलियै तऽ सभटा लेकिन जे नहि होइ छै से केना करतै
से केना करथि
इहो बात तऽ ठीके छै जेी होइ छै अपन
किछु भऽ जाय तऽ नहि बाजी मोनसँ मोनसँ अपन कथा कऽ क कऽ भगवान के दूटा आरती रहल विष्णु भगवान के आरती कऽ लिअ मोनसँ तकर बाद उएह कलस उठा कऽ आ केरा के जड़िमे जा कऽ अपन पूजा कऽ लिअ
जलसँल हट
हँ हँ अहूँ तऽ अहिना करैत हब ने
हँ हमहुँ अहिना करे छी अहिना जेना अपना सबके मिथिलाञ्चल के नियम छै छै जेना पूजा पाठ करबाक चाही तहिना सबकिछुके हमहुँ ओहिना पालन करैत छी
हँ हमहु तेना हाथ में अपन चना गुड़ दप फूल मनक्का ल के भगवान के सुनलहु
हँ हँ कथा सुनल हमहुँ अपन आचर मे सबकछु बानहि लै छी किय के हाथ मे तऽ अपन किताब रहैया तपर बाजली क